हेलो हेलो हेलो
हेलो
कंहाँ छहिन
हेलो हँ घरे पर छियै बहु दिन हँ खुश रह बहुत दिन बाद फोन क हँ खुश रहे बहुत दिन बाद फोन केहली
आँ अे गे तनी काम अथी रहिये लगल रहिय
तनि फोन आर नहि कैर पाबै छहिन अच्छा अच्छा हाँ पूछे कहिऔ राजू कि ऑनलाइन सामान आर कैसे मंगबैल जाइछिंहिन
ऑनलाइन
हँ
चीज मँगेबही मोबाइलस मँगेबिही
हँ मोबाइलेसँ मँगबै लए चाहै छियै सबके देखै छियै ने मँगैत
कथी छै कोन एप्लिकेशन कोन कोन एप्लिकेशन
हाँ हँ कोनोमे नहि मतलब एगो आजकल देखै छियै महल्ला मे चलि रहले हन हमलोग क
अथी जिओ मार्टके जिओ जिओ जिओवला छै
जियओ वला छऊ अच्छे छौ
लेकिन मंगाबै लऽ नहि ने आबै छै ओकरा पर कैसे
देखिं बते बतेबो बतेबो तऽ मॅंगाए लेएहिं न
हँ बताउ ने एप्लीकेशन डाउनलोड आर करय पड़ैत छै की
हँ एप्लीकेशन डाउनलोड करेके पड़ै छै
कहाँसँ एप्लीकेशन डाउनलोड होतै
ओ मोबाइल मे जेबही ने तऽ प्ले स्टोर होइ छै एगो
ओ प्ले स्टोरमे हँ बोलते जो ने
ओकरे मे लिखबी जियो मार्ट तब एतौ
अच्छा
या तो पलेश स् जाय के आइ जतौ नहि तऽ एगो जियो वाला एप्लिकेशन नहि होइ छै
हँ
जेकरा सँ से रिचार्ज आर होइ छै
हँ हँ हँ छै ओ वला त छै रिचार्ज वाला
तऽ ओकरो म ऑप्शन आबै छै
अच्छा
ओकरो सँ होइ जेतौ
अच्छा तऽ ओ डाउनलोड कर लेला के बाद फिर
ओकर बाद सर्च नै ओकर बाद पहिले एकाउंट बनेबही ने ओकरा
अच्छा अकाउंटो माँगै छै
एकाउंट मतलब बैंक एकाउंट नइ
तब
फोन नम फोन नम्बर डालबीही ओकरा मे तो अपन नाम पता ई सब भरबही ओकर बादे ने होते तऽ कहाँ पहुँ जेतो नहि
ओ अच्छा आ पैसा कैसे लै छै ओर सब ऑनलाइन लै छै की
पिनकोड आर डालि के बनाय लेबै ऑनलाइन पैसा जैसे दहि मोबाइलो सँ दे सकै छहि फेर अयतो तभियो द सकैत छहं
अच्छा
जैसे कपड़ा और ने मंगबै छै ओनाहिते ने होइ छै
ओ
ओनाहिते ऑनलाइन करि लेबही पैसा कभी की अपबह तब देबौ बस होइ गेलै वएह
ह आ अगर ओ खराब सामान अऐतै तऽ
ऐसे तऽ ओकरा खराब सामान नहिये दै छै
हँ
लेकिन अयतै तऽ घूराइयो देबै लिखल रहै छै कितना देरी मे घुरे छै नहि घुरे छै से
अच्छा तऽ सबकिछु बिकै छै की ओकरा पास
सब कुछु मतलब खाय पियए वालला सब समान मिल जेतौ
ओ मतलब कि घर के घर के राशन अगर लै के रहतै तऽ
हँ सबकुछ मिल जेतौ नून मिरचाइ सब मिल जेतौ तऽ
ओ उहे तनी हँ
तऽ फलो फूल मिल जतौ
सब एहिज मिल जाइ छै ने
तब सब कछ मोबाइल पे होइ गेलै आब
तऽ पूछैत रहियै बाजारेके रेट दै छै कि कुछु सस्ता पड़ै छै
बाजारके रेट स सस्ता दै छै जैसे तो जे चीज हँ जैसे तोरा जे चीज के दाम पता छौ कि इतना मे दै छै उहे चीज बा ओकरामे उहे चीज बा ओकरामे सर्च करबही तऽ तोरा अपने पता छै जे तो बाजारमे कतेकमे ललियैहेन जा कतेक मे दै छै
हँ तऽ ओ राशनके हमर चिट्ठा तऽ रहबे ने करै छै ओकरे मे ने मिलेबै
जैसे चीन्नी अभी कैसे दै छौ अड़तालीस कि पचास पचास रुपए त ओ जा दैतो कम से कम वएह चौवालीस पैंतालिस रुपए देतौ
मने किलो पर पाँच रुपैआ ने
चौआालीस मैसेज तऽ आबै छै चौआलिस रुपैआ
अच्छा
चिन्नी आर तऽ ख चिन्नी नमक कोन यूज करै छै
नमक तऽ ई वला नमक यूज करै छियौ टाटा बाला
टाटा टाटा के दाम छौ अभी अठाइस रुपआ
काय तीस रुपआ होतौ अरे जादियो लै लै छै की कहै छै राशन खाली
बाइस तइस रुपए आ हम जतौ
तब बताही एतना एतना के डिफरेंस छै
पुछेमे पैसा बचि जतऽ
अच्छा तऽ ओकरे सँ ने मंगेलामे फायदा छै
ह आ जेना रिफाइन आर होइ छै ने
हँ
ओ डेढ़ सए मे लतौ लेकिन उएह हो गेलै कि अब जैसे पहिले एक लीटर नओ सए दस एम एल ने मिलै रहै आब उहै सात सो पचास होइ गेलै
ओ ने ने से एन्ने काटै छै आ एगो सुनै छियै ने
एगो जिओ मार्ट पर ने अथी पियाज दै छै फ्र्री की एक सए रुपआ के सामान लेला पर एक किलो प्याज
हँ हँ तऽ ओ सब ऑफर आबै छै कभी कभी कभी कभी देखबी की चीन्नी फ्री मे दे देय छै नीमक फ्री मे दे देय छै इहे सब रहे छै
ओ चीज हमेशे छै कितना स एक साल से हम देख रहलियै सबके एक एक किलो पियाज एगो कागज वला थैली नै रहै छौ ओकरे मे एक किलो पियाज कर के रहै छै हँ
भूरा रंग
हँ हँ ओकरे मे एक किलो प्याज के पैकिंग करल रहे छै ओकरा मे सबटा एकदिन कहबो केलियै एकरा तऽ एकरा नहि ओरियएले ओरियेबे नहि केले तऽ ई की करते करते करते फेर कहलकै छोड़ि देल तऽ हम कहलियै जा कऽ पूछही जेकर मङ्गबै छै एक बार ओकरोसँ पूछि लेतै तऽ हो जतै कहलकै नहि नहि हम पूछबै की कहतै कि से पूछि के करै छै कोनी एक दूसरे से पूछले से ने होइ छै
दोस्त जेना दोस्त कोइ ऑर्डर करे होतै जे मंगबै होतै ओकरा
हँ उहो हमरा अऐलै कहै लै कि से मँगाइए काहे न मँंगाबै हो चाची तऽ हम कहलियै कि मँंगाइबे तऽ कैसे कहतियै कि एकरा नहि आबै छै
तऽ कहि देतियै कि हमरो बनाय ने दहो त हमहु बौआ नइ छै से अयतै तब करबै हमरा बनाय दहो तलू हम मगेबै देखैमे की जाय
उएह ने ईअर सब समझबे नहि करै छै बिन पुछलेसँ किछु थोड़ ही आ जेतै सभके कूछ न कुछ पूछैए पड़ै छै
अ एक्को सए रुपैआ बचलै मतलब सौदामे एक्को सए रुपैआ बचि गेलै तऽ बहुत होइ गेलै ने
तब आ देखिय पूरे छै कपड़ा लता आर भी पहिले नहि आबै रहै मँंगबै लए आब कपड़ा लत्ता सब मंगा ले छियै
तब धीरे धीरे न आबै छै
तब आ सिखले पर ने सभ आदमी सिखले नहि ने रहै छै
तब धीरे धीरे मँगबैत छै तऽ धीरे धीरे मँगबैत छै तऽ आबै छै
तब ओही ने कहै छियै तऽ कतहु नै पुछला पर अथी हो होइ जतै तऽ की हो जतै की सोचतै कि नहि आबै छै
आ तऽ बच्चा छियै तऽ नहि आबैत छै
सहिएमे नहि आबै छै तऽ सिखबै ने
आ बच्चा छै बच्चा के केितना एतै
आजकल बच्चो नहि ने समझे छौ कि बच्चा छियै से ने बात हिसाब किताब से चलै छै तभी पैसा लय घड़ी तऽ बच्चे ने बनि जाय छै पैसा लै घड़ी बड़ा बैन जाय छै कि पांच रुपैआ नहि चलते तो बड़ा हो गेलियै काम करे घरी फिर बच्चा हो जाइ छै से सब आजकल चैल रहलै हमरा कन
इह सब बात छै ने
इएह सब चीज होइ छै
वहे मँगायके देखिहे कऽ दब
हँ तब एक किलो प्याज तऽ हो जेतै ने
अपने ने पता चल जी
हँ अभी देखियौ पियाजो महंगा छै छै कि नहि
महँगा ओतेक नहि छै पचास पचीस रुपए छै तब कुछ खास ओ सुन नहि छैहाँ
त वही बीस पच्चीस रुपआ बचतौ अगर जो सौ रुपआ के सामाने किनेै ओकरामे पच्चीस रुपआ कुछ आइ गेलै
आ ओहो समान हँ ओहो समान सस्ते ने दै छै मतलब ओने से उपज जतौ फेर प्याजो आ जतौ इहो होइ गेले
हँ एनहुसँ बचि गेलहु मान कऽ चलहिन् की हँ तीस पैंतीस रुपैआ के बचत तो छै ने
एक सौ मे हँ
हँ तब एक समे तीस पैंतीस रुपैआ बचै छै तऽ कम नहि बचलै
नहि कम
तऽ जादियए कहि सकैत छै
पैंतीस परसेंट नहि होय परसेंटेजमे ने बैच गेल तऽ
वैसे चलै छै सिखते नहि तऽ कुछ तऽ कैसे त बिना सिखले थोड़े कोची जा जाइ छै कि
जेना फ्लिपकार्ट पर होइ छै ओनाही ने होतै
हँ
तब
ई जिओवला लगै छै हिनकर छै क अम्बानी जीके छै की
हँ अमबानी के ने छी केला छै पैसा
अच्छा
अखनी हमे राखी केना भेजै छियै
ओ
देख लै छियै तऽ देख लै छियै राखी मिठाइ देख लै छियै जहाँ भेजैके छै भेज देलहुँ पैसा कटाय देलहुँ ह पहुँचााय दै छै अपना छओ दिनमे
हाँ
नहि तऽ पहिले पहुचता पुलिस वला मे जाइ रहियै तऽ गोर घिसिया जाय रहै जाइमे अब जैतो अब जैतो आब जैतो आ कुछ पतो नहि चलै रहै ओकर
हँ इहो बात छै हँ
आ एकरा मे छै कि स्टेटस मोबाइले मे बताइ दे छै मोबाइले मे देख लक कहिआ पहुँचतै नहि पहुँचतै आ फोनो करि दै छै कि कहाँ लीजियेगा सामान
अच्छा ठीके छै तब हमहूँ सिखबै हँ हमरो सीखैए छी ओ हमहुँ ऐं
राखी कहिया छै
अभी नहि पता छौ अभी कैलेंडर आर नहि देख रहले छियै
ओ अट्ठाइस तारीख के राखी बंधन छै
अच्छा
आ नाग पंचमी तऽ चारि तीन तारीख के छैबे करै
हँं ठीके छौ आर की कहियौ
जन्माष्टमी छौ चारि तारीख
आब हमहूँ आर सिखैए पड़तै सबकुछ
ह
ऑनलाइन कैसे होइ छै की
तबकि धीरे धीरे सिखबही नै सब सीख रहलै
हँ तब की
ठीक छौ अभी रखियौ तनी
हँ हँ जो काम कर तऽ हँ हँ ठीक छौ हँ